हेलो
हँ आगिये
हँ आबे अवाज
ह
तऽ बजियौ कते कते कते कते खेलियै आई खानामे
हँ त बनेल छल कट हल तऽ च्का
हँ
हँ हँ आ तीसी के सन्ना तीसी के सन्ना ह बहुत निक लागैए
हँ
ओ बहुत कड़ नीक लगे छै
चाची आवाज कैट रहल अछि
अहाँ सबके की बनल छलैया
हमरो सबके चावल बनल छलै सब्जी बनल छलै दालि बनल छलै कटहरके सब्जी भुजिया
कटहरेके हमरो कटहरेके अहाँके की बनल छलै कटहर के
कटहरके सब्जी बनल छलै। हँ हँ
ओहिमे नीक बनैत छै, नीक लागै छै।
हँ, से तऽ नीक लागैत छै, आ आइ काल्हि कटहर तऽ सभ जगह।
पलोवला खेलियै, एखन पकोवला भेटै छै।
हँ, पकलो भेटै छै, आ नहि तऽ। पकलो खाइ छै, कच्चो खाइ छै, आओर तऽ आइ काल्हि कटहर तऽ सभ जगह भेटि जाइत छै।
बातेमे छी तऽ भेटै छै खूब कथा। हँ तऽ, देख, खूब कथा।
हँ, आइ अभी तऽ कटहरके मौसम छै।
पसन्दो होइ छै, कथा बढ़। कटहरके सब्जी।
हँ, कटहरके तऽ सब्जियो पसन्द छै, कोपतो नीक लागै छै खाइमे, बनाबैके।
अहाँ बनबैत छियै?
नहि, खाना तऽ मम्मी बनबैत छै, हमरा तऽ ओते अबैत नहि अछि, हम तऽ खाइमे खाली व्यस्त रहै छियै।
बनेने रहियै बेसनमे लपेटि कऽ। सरिसो मसाला पीसि कऽ दऽके।
अच्छा, नहि, सब्जी तऽ मम्मी बनबैत छथिन। चाउर दालि बना लै छियै हमसभ।
रोटी बना लै छियै, रोटी रोटी तऽ बना ले छियै। रोटी बना लै छियै, रोटी रोटी तऽ बना ले छियै। छोटो बना ले छलियै, सब्जी तऽ मम्मीए बनबैत छलखिन हँ।
अच्छा आ खाना पीना भऽ गेल।
खाना पीना हँ, इसकुलसँ एलखिन, बौआ, तऽ भऽ गेलै। अहाँ स्कूल जाइ छियै, तैँ दू बजे कहने रहियै।
हँ, हमहूँ इस हँ। स्कूलमे अभी छुट्टी कनि भऽ जाइ छै तऽ कनि लेट से होइ छै खाना पीना।
नहि, खाना पीना गेलियै अपन खाना खा कऽ। की भेल, ई सभ पढ़ै छै।
हँ हँ, भिनसरमे नाश्ता भेलै कि नहि भेलै?
नाश्ता नहि भेलै एऽ हऽ, तब ने एते लेट कर रहै छै। रस्ता त नास्ता बनै छलैए, आलूके पराठा बौआके टिफिनमे, टिफिनमे देने रहियै।
हमसभके नाश्ता तऽ हल्के फुल्के बनले, गर्मी छै, ओते तेल खा नहि रहल छियै तऽ। रोटी बनले, भुजिया बनले, दूध रहलै।
आनि कऽ नहि दै छियै, लगाके लगाकऽ जेना। पराठा बनबैत छियै ने, तेना हिये छानलवला नहि खाइ छी। से खाना नहि दै, देख छियै।
अच्छा, आलूके पराठा मसालेदारके नॉर्मल बनबैत छियै।
नॉर्मले जीरासँ छौंक देलियै, कनि धनिया पत्ती दऽ देलियै आलूके सन्नामे। आर फेर आटामे कोनो। डेलीवला मे कोनो मेनटेन नहि दै छै, ओ नॉर्मल आटा सनले ने, ओहिमे आलू। भरि कऽ, फेर उपरसँ घी लगा दै छियै।
हँ, नीक लागै छै, घीवला।
त करल
कहै छै कि आलू भरि कऽ, सत्तू भरि कऽ सेहो बनायल जाइत छै।
हँ, कतेक बेर कामती फिल्म दै छै। सब्जी रोटी नह बना प होइ छै ने सत्तू के हम पहिने स्तू लहसन छोटोट काटिकऽ अदरक काटिक के दै छियै चाट मसाला द छिय निम्बू के रसै छियै सत्तूके पहिने मिक्स कऽ ले हँ खटाइ ल
अच्छा तऽ हमहर सबमे त नै खायल जाइ छै निम्बू के रस खट्टा ने न लागैत रहै छै हँ
आटा तनलहु य तऽ आटा मेन दऽ देलियै तऽ ओ भी छै छैनी शकरे तो ठीक छै फेर गोल डोलका बनेलहुँ फेर ओहिमे हो जाइ छै ऑर्डर बनेने छियै सत्तू के मिक्स केने छियै त फर भइर देबै फेर गोल गोल बना लेबै फेर ओकरा साइज हिसाब से लम्बा जेना बनेबै न पराठा जेना तऽ लम्बो साइज के बेचतैऽ गोल गोल कऽ के
खाना खाइ त सलाद खाइ छियै कि नहि खाइिय अभी
सलाद अखन तीन दिन से नहि खायइिय सलादो खाइ छी हं स ए बार सातो आबि गेलै
हँ बरसातो तऽ आबि गेलो ओर अभी तऽ अभी तऽ उएह मिलबे करतै खाना लए
पियाज नहि खा छथि सरादमे खाली खीरा देबै ने कि नहि खे प्याज खे टमाटर खे ओना भी ठ
कीया ठीक छै फेर खा लै छै तऽ कोई दिक्कत नहि हँ
म बहुत भऽ जाइ
बेडियो में इहे चले छै कि किछु आरे बन छै दोपहर खाना मे इह चले छै किछु आओर बनै छै
आरो बनै छै छुट्टी तुट्टी रहलेै हन तऽ साम्रोसा सेहो सब बना ले छ रहियो स्पेशल चीज आ नै तैयो छुट्टी तुट्टी रहलै ने बौआके तखन बना लै छियै
अच्छा
हं बहुत टाइम लगै छै खानामे तऽ मछली पने भग छ आ बनबै छियै ओहो सब कप मे बइन जाइ छै तऽ बनबै छियै ओ दिनमे हं राम रूबनै छै र के बत पन्द ओर ई सब आलू कोबी आलू परोत होते है से अपन नहिये पसन्द हयतै ओ तऽ बनबे करै छै
खनाइमेरा मिलत
रामरू राम रूज स्पेशल बहुत पसन्द ह जे एक चक रहै ने
हमर हम सब छोले पसन्द छै
कब न
नहि जे सब चीज भेट जा से भेट जाय नहि तऽ बनै छै घरमे छोले
क लै छै
हँ
रामनलनि होइ ने त दिनमे छोला बना लेलउ आ साँझ मे बचल खुचल के हम सब चाट बना ले छियै फेरो तब सझको न तबे हो जाइ छै आ बचिये जाइ छै छोला बनबै छियै ने तबचिये जाइ छै
हँ छोला तऽ शामके नशतोमे भऽ जाइ छै
मिक्र मिकचर दियऔ सेबवला मिल दियऔ दही दए दियऔ चटनी दए दियऔ आ पापड़ी द दियौ छोला बइचे जाइयै बनबै छियै तऽ कतबो कम चीज के हिसाबसँ बनबै छियै तऽ बेसी होइए जाइ छै
हँ एना तऽ घर परिवार बेसी रहै छै तऽ खाना बनामे टाइम लगबे करै छै
नान स्कूल छै ओनामे त घुमना से
अच्छा खाना मे बना क दिक्कत लै छियै मतलब नॉर्मली खाना छोड़िक आओर कथि कथि बना लै छियै
बना ले ली खाना कह मटन चिकन भेल मटन भेल आओर मछली भेल ई भेल विशेषमे कखनो क बनै छै आ एखन उएह इडली सामभर बरसातमे सबके पसन्द छेन बारिश शुरू भऽ जेतै आब गरम गरम सामभर बहुत नीक लगैत छै तऽ इडली सामभर बन गेल‌ए साम्भर ठोसा बन‌ए गेलै आर वएह पकौड़ी उकौड़ी बनले माछ मटन खूब भटयै बिना मासले आके बनाबै छियै
हँ
पनरकै क
हँ
साग सब देखबै ततेक हरियर हरियर साग त सुसे रहैछै
हँ साग तऽ मतलब देखते मोन खनहर भऽ जाइ छै आइ काल्हि लेकिन पालक के साग में बड़ मजा आबे छै
हँ
पर सक से पालक के साग बरनीक लागै आइ खाय मे
पालक अखन न भेटैै हमरा सब ओत हमरा सब
एमे तऽ भेटे छै कहियो कतौ भेट जा छै हँ एमर भेटे हैं
त आरकोच के पता आबै छै
हँ
हँ
पर हँ आइकल तऽ अभी साग खेबाक चाही एतेक नीको रहै छै आओर पोषणो रहै छै ओहिमे
हँ
दालसगगा बनाबै छियै कि नहि बनाबै छियै दालिसगगा
हँ दालि डाल केऽ बनबै छीयै गनाहरी साग क
अच्छा ओहो खायमे नीक लागै छ
नीक लगैए छै को बना दियौ नेऽ नीके लगै छै
कनि मे छौका मारि दियै तऽ आओर नीक लागै छै
हूँ चक्का बना
हँ
ह्म ो पैर लगाेै दोहना बनाे है ओ तब ब छै हमरा क
ह एकदम उमहरो के लोग ककरो शौकीन रहे छै एकर सबके
ह
नहि गरीमे हलिय सवक हरी चीज जादा खाबा के चाही नीक रहे छै बॉडी में पानी रहे छै खाना रहै छै आ स्वादो रहइ छै ओहिमे हँ
ह बनते रात मा
हँ रात रातमे कथी बनतै
द र रात में रोटी बनतै और सब्जी मे की बनतै से तो छै सेमीफा इनल तो नहि भेलैय लेकिन छै सब्जी सकरीमे कोबी छै परोड़ छै करैला छै करैला तऽ नहि बनतै राइत के
कर करैला त घर में कमे खायल जाय छै करैला के भरुआ बड़ी नीक लागे छै खायमे
हँ त बनबै छी कहियो क भवान तऽ बनेआ करैला के बगान बीट मे जे मसाला भरै छ ने खा छै आ करैला छोड़ द
भरुवे नीक लागै छै खायमे
ल
हँ भरुआ तऽ अनाहितेक बनाबै छी ने भूजि भ छियै कि कोनो किछो ओर दऽ कऽ बनाबै छियै
कर द कर त क बेठिय तब त कैनी हल्का हलका छीन दै छियै तकर बाद ओहि हल्का बीच मे र हल्का सा भात मे बोइल करे छियै हल्का बेसी सिटिंग लगबे रहे छिये हल्का से भात निक आ फेर उबाल के फेर अन्दरमे त बिज सब निकालि लै छियै जेहन ठण्डा भ जाइ छै तऽ बआ
लोक बीज के पीसो खायल जाइ छै
हम निकाईल दैय छियै
नहि लोक बीज के सुखा के पीस दे खाना मे द खाय त नीक रहे है
क कर छै डाइबितिज़ वला सब त बहुत बेसी फराब रहै छै
बडल दै छै
मसा उडाले छियै पीस तऽ निकलो दै छियै
हँ
फायदा तऽ करै छ करऽ लगै छै ने से नै ठीक लागे छै मिटिंगे केलहुँ तैयो भऽ जाइ छै ने काला सब फेर
नहि मसाला तऽ सिलौट पर पीसे छै तऽ और मजा आबैत छै खाय में खाना
मिक्सीए पर जल्दी जल्दी आदत भऽ गेल छै सिलौट रखने
हँ जल्दी जल्दी तऽ मिक्सिटी छै पर स्वाद लए तऽ मसाला जे पिसल छै सिलोड पड़ ओहिमे खाना के तऽ स्वादे कुछ अलग आबैछै
हो तऽ कह ल छै ने त घ त मिक्सी चलाक मसाला पिसब
हँ आइ काल्ह तऽ जरूरी छै कनि मिक्सी घरमे हेबाक चाही हँ नहि
य छै ल पमे भ बढ़िआ लग जाय सरसो जे हम पिसबै ने तऽ हम सिलौटे पर पिस लै छी
हँ
नहि तऽ गर्मीमे तऽ कनि हल्का खाना खेबाक चाही नीक रहै देह लए
चाची आवाज कटि रहल अछि
हि अबे य
हँ आब आबैया
पूरा झमाझम बारिश बारिश भऽ रहल अछि पूरा झमाझम
नहि एम्हर तऽ नहि भऽ रहल छै एम्हर तनी धूपो उगेल जाय छै
काल की परसु तरसु भे ल रहै दाम ओ सब द
ह्म आ एतेक गर्मी अछि कि खाना खाना खाउ पानी पीबाक जरूरी छै खाना हल्का खाउ पर पानि खूब पीउ
ह
अभी तेहन मौसम छै एम्हर
अच्छा ठीक छै
न पा क ब
नाश्ता मे तऽ उएह रोटी बनल छलै दालि छलै भुजिया छलै चोखा छलै भऽ गेलै आ दुध छलै रहै त को जूस जूस भऽ दय छै आम वला
हम बी प आम खाय छियै कि जूसे बेसी पिबयै छियै
बैरिया के सा रात के खा ले छ दिन के तऽ जूसे नीक लागे खाय से बढ़िया
हम तऽ जासमे खूब फड़ल होतै जे
हँ नहि नहि पापा खरीद कऽ आनै छै अभी गाछमे नहि छै
आ
जे छले गाछ मे ओकर अचार बनि गेलै खायले नीक रहै छै
बेसी नहि खेलैय
हँ
हमर गाममे गेने रहियै ने एगो बेसी नहि छै
अच्छा
नहि तऽ चलै छै कह
ठीक छै रातिमे फोन करै छी
ऽ कटि जायत अपने कटि जायत एक दू मिनट बचल जे छै अपने अहाँके माँसभ कतऽ रहै छथि
हँ
गाँव इसकुलमे आ पढ़बै छै
हँ हम इसकुलमे पढ़ाबैत छियै प्राइवेटे छै सरकारी नहि छियै
निकलल छलीयै सरकारी वला बी पी एस सी वला निकलल छलैए
अभी तऽ अभी अभ तऽ हम अभी फर्स्टे सेमेस्टरमे छीयै अभी कहाँ पास भेलै अभी
कतल क
हँ
त
हू
आर दू भय बहिन छै
कथी
बहिन छिय भाय अहाँसँ
हम तऽ दू बहिन छि एगो भाय छै
ह
हँ
अचछ
चची आवाज क टल अछि